त
नमस्कार
जी नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
बिलकुल त आज हम एक महत्वपूर्ण विषय ओलम्पिक गेम्स पर बात करे चले
जी
कहलियी हम एक ओलम्पिक गेम्स के बारे मे पढ़ि रहल छलहुँ अ बुझलियौ जे ई दुनियाक सबसे पैघ बहु खेल प्रतियोगिता मानल जाइ त से
ह बिलकुल ओलम्प ओलम्प म्पिक मे दुनिया भर के हजारो खेलाड़ी विभिन्न खेल सबमे मे अपन प्रतिभाक प्रदर्शन करैत छथि
सच कहू तऽ ऑलम्पिक गेम के इतिहास बहुत पुराना छै
हँ एकर शुरुआत प्राचीन यूनान मे भेल छल आ बादमे आधुनिक ओलम्पिकके योजना देखल गेल
हमरा लगेता छै जे ओलम्पिक्स केवल खेल प्रतियोगिता नहि बल्कि विश्व एकताक प्रतीक सेहो अछि
बिलकुल विभिन्न देश भाषा आ संस्कृति से अबी खिलाड़ी एक ही मञ्च पे पर प्रतिस्पर्धा करैत छथि
कलियम पल्लू जे ओलम्पिक में स्वर्ण रजत आ काश्य पदक देल जाइत अछि
हँ ई पदक खिलाड़ी सब वर्षों मेहन तक सम्पन्न आ संघर्ष समान होइत अछि
सच कह तऽ ओलम्पिक में भालने मे स्वयं मे एक बहुत पैघ उपलब्धि मानल जाय त
बिलकुल बिलकुल क्यकि एहि आससपर धीरे पहुँचबाक खिलड़ी के वर्षो धरि कठिन परिशिक्षण कर पड़ैत अछि
हमरा लगैत छै जे ओलम्पिक खेल भावना सिखबाक सबस अच्छा मंच सबमे से एक अछि
हँ जीत महत्वपूर्ण होइत अछि मुदा सम्मान अनुशासन आ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सेहो अत महत्वपूर्ण मान जाइतइत अछि
कलियुग देख लियौ जे ओलम्पिक उद्घाटन समारोह बहुत भव्य होइत अछि
बिलकुल मेजबान देश अपन संस्कृति इतिहास आ परम्परा के दुनिया भरि भरि समझ प्रस्तुत करैत अछि
सच कहू तऽ ओलम्पिक्स में कतेको एहन खिलाड़ी रहै छथि जे कठिन परिस्थिति से निकलि कऽ ई सफलता प्राप्त करैत छथि
हँ हुनकर कहानी लाखों लोग से प्रेरणा देबाक कार्य करैत अछि
हमरा लगैत अछि जे ओलम्पिक युवा सब के खेलक प्रति आकर्षित करैत अछ
बिलकुल बच्चा युवा अपन पसन्दीदा खिलाड़ी स प्रेरणा लैत ले खेलक अभ्यास शुरू करैत अछि
कलयुग पलयुग जे ओलम्पिक में दर्जनो प्रकारक खेल शामिल होइत अछि
हँ दौड़ तरीका कुश्ती होकी जिम्नास्टिक तिरन्दाजी आ बहुत रास अन्य खेल आयोजित एकल जाइत अछि
सच कहू तऽ ओलम्पिक मे अपन देश लेल पदक जीतनाइ बहुत गौरवक विषय होइत अछि
बिलकुल पूरा देश अपन खिलाड़ीक सफलता पर गर्व अनुभव करैत अछि
हमरा विश्वास छै जे ओलम्पिक दुनिया भरि से शान्ति आ मित्रताक सन्देश फैलावत अछि
हँ लेखक माध्यम से विभिन्न देश सभक बीच सहयोग आ सम्मानक भावना मजबूत होइत अछि
बिलकुल सही कहलियै ओलम्पिक गेम केवल खेल प्रतियोगिता नहि बल्कि मेहनत अनुशासन साहस मित्रता सम्मान विश्व एकता आ मानव क्षमताक सर्वोच्च प्रदर्शन एहन महत्व अछि जाहि से पूरा दुनिया प्रेरणा प्राप्त करैत छथिन
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे ओलम्पिक गेम के लोकप्रियता एतक अधिक ए एके अछि जे पूरा दुनिया एकर प्रतीक्षा करैत रहैत अछि
बिलकुल क्याकि ओलम्पिक मे दुनिया भरिक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अपन अपन खेलमे उत्कृष्ट प्रदर्शन करबाक प्रयास करैत छथि
सच कहू तो ओलम्पिक प्रतियोगिता में भाग लेन हर खिलाड़ी क अपना सपना होइत अछि
हँ कियाकि ई मंच खिलाड़ी के विश्व स्तर पर अपन प्रतिभा साबित करबाक अवसर प्रदान करैत अछि
हमरा लागत अछि जे ओलम्पिक के मूल भावना केवल जीतनाइन नहि बल्कि श्रेष्ठ प्रयास करनाइ होइत अछि
बिल्कुल ओलम्पिक आंन्दोलन हमेशा मेहनत सम्मान आ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा महत्व पर जोर देैत अछि
काल्हि हम पढ़लुं जे ओलिम्पिक मशालक विशेष महत्व होइत अछि
हँ मसाल शान्ति एकता आ खेल भावनाक प्रतीक मानल जाइत अछि आ विशेष यात्रा करैत उद्घाटन समारोह धरि पहुँचैत अछि
सच कहू तो ओलम्पिक में कतेको रिकॉर्ड बनैते आ टूटैत रहैत अछि
बिलकुल खिलाड़ी सब लगातार अपन सीमा पर जाकऽ नव उपलब्धि स्थापित करबाक प्रयास करैत छथि
हमरा लगैत अछि जे ओलम्पिक खिलाड़ीसभक अनुशासन प्रेरणादायक होइत अछि
हँ बर्षो कठिन अभ्यास त्याग आ समर्पन बिना एहन सफलता संमरपन नहि होइत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे ओलम्पिक में महिला खिलाड़ीसभ सेहो शानदार प्रदर्शन करैत अछि
बिलकुल महिला खिलाड़ी सब विभिन्न खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त क दुनिआ के प्रेरित करैत छथिन
सचकहु तऽ ओलम्पिक में भाग लेबाक लेल मानसिक मजबूती सेहो बहुत आवश्यक होइत अछि
हँ दबाब अपेक्षा आ कठिन प्रतिस्पर्धाक बीच शान्ति रहनाइ बहुत महत्वपूर्ण होइ
हमरो लगत अछि जे ओलम्पिक खेलक माध्यमसँ देशक प्रतिष्ठा बढ़बैत अछि
बिल्कुल जखन कोनो देशक खिलाड़ी पदक जितै छथि तखन पूरा राष्ट्र गर्व अनुभव करैत अछि
कल्हि हम पढ़लु जे ओलम्पिक आयोजन मे हजारो स्वयं सेवक सेहो योगदान दैत अछि
हँ सफल आयोजन लेल केवल खिलाड़ी नहि बल्कि हजारो लोकक सामूहिक परयास आवश्यक होएत अछि
सच कहु तो ओलम्पिक विभिन्न संस्कृति सभक संगम जकाँ देखननि देत अछि
बिलकुल विभिन्न देशक लोक एक दोसराक संस्कृति परम्परा जीवन शैली से परिचित होइत छथिन
हमरा विश्वास अछि जे ओलम्पिक भविष्यक पीढ़ी के खेल आ स्वस्थ जीवनशैली दिशामे प्रेरित करैत अछि
हँ कियेकि यही प्रतियोगिता से युवा सब मेहनत अनुशासन आ आत्म विश्वासक महत्व सीखैत छथि
अधिकांश खिलाड़ी सफलता प्राप्त करबाक से पहिने वर्षो धरि कठिन मेहनतक अभ्यास आ त्याग करैत अछि
सच कहु तो बहुत रास खिलाड़ी सीमित संसाधन ओ अपन सपना पूरा करबाक प्रयास करै छथिन
हँ हुनकर दृढ़ निश्चय आ समर्पण बहुत लोक लेल प्रेरणा स्रोत बनैत अछि
हमरा लागैत अछि जे ओलम्पिक केवल शारीरिक शक्ति नहि बल्कि मानसिक शक्तिके सेहो परीक्षा होइत अछि
बिलकुल कठिन प्रति प्रतिस्पर्धा आ दबावक बीच आत्मविश्वास बनायन रखना बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
कल्हि हम पल्लीयै जो ओलम्पिक मे भाग लेबाक लेल खिलाड़ी के बहुत कठोर चयन प्रक्रिया पार करबाक पड़ैत अछी
हँ केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करनिहार खिलाड़ी सब के एहि विश्वस मञ्च पर अवसर भेटैत अछि
सच कहू तऽ ओलम्पिक मे एक सेकंड या एक छोट अन्तर सेहो जीत हार निर्धारित कऽ सकैत अछि
बिलकुल बिलकुल एहि कारण खिलाड़ीसभ प्रत्येक क्षण आ प्रत्येक अभ्यास से गम्भीरता पूर्वक लैत अछि
हमरा लगैत अछि जे ओलम्पिक मे दर्शक सभक समर्थन खिलाड़ी लेल बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि
हँ लाखो लोक उत्साह उत्साह खिलाड़ी सबक मनोबल बढ़ाबैत अछि आ हुनक बेहतर प्रदर्शन करबाक प्रेरणा दैत अछि
कल्हि हम देख लियौ जे ओलम्पिक कतेको खेल एहन छथि जाहि बारे मे लोक सामान्यत कम जानैत छथि
बिलकुल ओलम्पिक विभिन्न खेल सब के विश्वक पहचान देबाक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ ओलम्पिक मे कतेको एहन क्षण बनैत अछि जे इतिहास मे दर्ज भए जाएत अछि
हॉं असाधारण प्रदर्शन नया रिकॉर्ड आ प्रेरणादायक जीत वर्षों धरि याद राखल जाइत अछि
हमरा लगित अछि जे ई ओलम्पिक युवा सब के मेहनतक वास्तविक महत्व सिखाबैत अछि
बिलकुल ई बतबैत अछि जे सफलता लेल निरन्तर प्रयास अनुशासन आ धैर्य आवश्यक अछि
कलिय पहिलियो जे ओलम्पिक आयोजन करनाइ मेजबान देश लेल बहुत पेघ अवसर होइत अछि
हँ एहि से पर्यटन अध अधारभुत संरचना आ अंतर्राष्ट्रीय पहचान में वृद्धि होइत अछि
सच कह तऽ ऑलम्पिक विभिन्न देश सक बीच मित्रता बढ़बैत अछि
बिलकुल बिलकुल खेलाक माध्यम से सम्मान सहयोग आ व्यवसयरिक भाईचारा मजबूत होइत अछि
हमरा विश्वास छै जे ओलम्पिक मानव क्षमताक सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि
हाँ खिलाड़ीसब साबित करैत अछि जे कठिन मेहनत आ दृढ़ संकल्प से असम्भव लगनहिहार लक्ष्य सेहो प्राप्त जा सकैत अछि
बिलकुल सही कहलियै ओलम्पिक गेम संघर्ष समर्पण अनुशासन साहस उतकृष्टता खेल भावना अन्तरराष्ट्रीय मित्रता आ मानव संभावना अद्भुत उत्सव अछि अपन जीवन में बेहतर बनबाक प्रयास करैत छथिन
काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे ओलम्पिक गेम्स केवल वर्तमानक प्रतियोगिता नहि बल कि मानव सभ्यताक खेल इतिहासक महत्वपूर्ण शिक्षा सेहो अछि
बिलकुल ओलम्पिक गेम्स कऽ इतिहासक हजारो वर्ष पुरान परपथा परम्परा से जुड़ल अछी आइयौ ई दुनिया भर के लोग सब के एकजुट करैत अछि
सच कहूँ तो ओलम्पिक मे भाग लेनिहार प्रत्येक खिलाड़ी अपन देशक प्रतिनिधि बड़ी मैदानमे उतरैत अछि
हँ यही कारण हुनका ऊपर केवल व्यक्तित्व नहि बल्कि पूरा देशक अपेक्षा सेहो रहैत अछि
हमरा लगत अछि जे ओलम्पिक के दौरान राष्ट्रगान सुनबा खिलाड़ी लेल बहुत भावुक क्षण होइत होइत
बिलकुल जखन कोनो खिलाड़ी स्वर्ण पदक जितैत अछि आ ओकर देशक राष्ट्रगान बजैत अछि तखन ओ छनि अविश्वसमरनीय बनि जाईत अछि
काल्हि हम पढ़लहुँ जे ओलम्पिकमे खेलक नियमक बहुत शक्ति आ पालन एकल जाइत अछि
हँ निष्पक्षता ईमानदारी बनाए रखबाक लेल प्रत्येक प्रतियोगिता पर विशेष ध्यान देल जायइत छै
सच कहू तऽ ओलम्पिक खिलाड़ी सभ अपन लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल बहुत त्याग करैत छथिन
बिलकुल बहोत खिलाड़ी अपन मनोरञ्जन आराम आ व्यक्तित्व समयक बलिदान दैके प्रशिक्षण करैत छथिन
हमरा लागैत अछि जे ओलम्पिक मे हारनिहार खिलाड़ी सब सेहो सम्मान पात्र होइत अछि
हँ कियाकि एहि स्तर धरि पहुंचाबे के स्वयं में बहुत पैघ उपलब्धि मानल जाइत अछि
काल्हि हम देखलहुँ जे ओलम्पिक मेंकतेको खिलाड़ी चोटिल होइतो प्रतिस्पर्धा जारी राखैत अछि
बिल्कुल हुनका साथ तऽ आ समर्पण दुनियाभरिक लोकसभके प्रेरित करैत छथि।
सच कहूँ तऽ ओलम्पिकके दौरान पूरा दुनिया खेलक महत्व। के नव दृष्टिकोणसँ देखैत अछि।
बिल्कुल बिल्कुल लोक सभ बुझैत छथि जे खेल केवल मनोरञ्जन नहि, बल्कि व्यक्तित्व विकासक माध्यम सेहो अछि।
बिल्कुल बिल्कुल
हमरा लगैत छै जे ओलम्पिक स्वास्थ्य जीवन शैलीके बढ़ावा देबाक।